बाह
अवाज आबि रहल अछि
हँअ् आवाज आबि रहल अइ कहू की हाल चाल छैइ
ठीक छैइ
सभ बढ़िआँ छैइ
भोजन बाबा आइ जे छैइ से भेलै हन अहाँके भात राहरके दाऽल पटुआ के साग छल पापड़ छल अपन घरक बनल अचार छल जेई में कसुआ मरचाई आचार दुर्लभ आचार
उत्तम रहैयह
हां माताश्री बनबै छैत कंसुआ मरचाइक अचार आ दूटा तरूआ एकटा तिलकौरक तरुआ पापर तरुआ आ दोसर पथर चोर
तहन तऽ महो महो भऽ गेलै
ईसभ भोजन सहर सब मे या दोसर ठाममे कतय पबै मिथिलाके अलावा
हँ मिथिलाक प्रसिद्ध भोजन भेल
हम प्रसिद्ध भोजन सागे छिय कि आइ कतय पाली
हँ भोजन तऽ अपनासभ मने सभक लेल शरीरक लेल शरीरके ढङ्गसँ चलबै लेल भोजन बड जरूरी भेल संन्तुलित भोजन
ह ओहोमे भोजन मे त ओहो भोजन मे संन्तुलित भोजन करन इ बड्ड जरूरी चीज छियै
बड्ड जहने अन्न खायब त
हमर एकटा माननाइ अछि कि अगर यदि अहाँ सन्तुलित भोजन करै छी व्यवस्था सँ भल अमे दू टका कम या बेसी अगर खर्चा वे जैक हुए आहा संतुलित भोजन अगर आहा करै छी तऽ डॉक्टर साहबके पाइ दैके जरूरत नहि पड़त
हँ बिलकुल सही छै ई बात
लेकिन लोक बुझै नै लोक कहैत छै हम गरीब छी नीक निकुत केना खाब हाइरे बा नहि खायब तखने समस्या हयैत तखने अहाँके पाँचए हजार टका फूकऽ पड़त डॉक्टर साहे ले फल्ना जाँच खून जाँच त इ जाँच तऽ ओ जाँच यह समय हँ यहा समय यदि संन्तुलित भोजन फल फलही अगर खाइत रहबै तऽ हुनका लगन पाइ नहि जेतनि
भोजन सही रहनाइ तऽ बड बेसी जरूरी छै
बेसी जरूरी छै ओहोमे संन्तुलित प्रकार से खेनाइ ई सब तरीका से आ इहो गप छै ने कि भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से भोजन के व्यवस्था होइ छै अपना सब लग किया एहन एहन विशिष्ट भोजन अपना सब लए किया भेटैया दुर्लभ भोजन मिथिला मे तकर कारण छै एतुका मइट पइन
मइट पइन उपलब्धता कर पबै छै उपलब्धता होइ छै भात पइन के एरिया छै तऽ चउर होइ छै धान उपजे छै तऽ भात अपना सबके प्रुख भो भ जाइ या माछ के उपलब्धता छै पोखरि सब छै तऽ माछ के उपलब्धता छै तऽ माछ माछ भ गेल म ते अपना सब के माछ भात की चुरा दही इ सब चिज पर कनी प्रमुख भौजन भ जाइ
प्रमुख भोजन आ पौष्टिक भोजन छियै
पोष्टिक भोजन छै हर तरहसँ
सब तरह स इ पौष्टिक भोजन भेलै ह कहलहुँ तऽ गाम घरमे लोक कतबो गरीब रहै अछि कहै कहै छै जे आइ हमरा खायके व्यवस्था नहि अछि से क खेलहुँ हनियै तऽ माछ भात खेलहुँ हँ किया तऽ तरकारी नहि हँ तरकारी नहि कीन पलहु पोखरि झााकुर मे माछ रहे छै तुरत बंसी खसलक दूटा माछ मारल चलू माछ के सन्ने रहअ दियौ सन्ना रोटी
सन्ना रोटी खा लेत लोक आ देखियौ अपने सबक क्षेत्र मे जे भोजन के जे उपलब्धता छै जे खाद्य सामग्री के आ ओ शरीर ओ जगह के हिसाबसँ ओ पर्याप्त छै ओ ओ रोग प्रतिरोधक क्षमता ओहिमे प्रोटीन विटामिन जते शरीर के जरूरत ले छै निर्माण ले छै मरम्मत ले छै से सब ओहि तरह से ओहिमे भेट जाइ छै
परिपूर मे छै
जे क्षेत्र जे अपना सबके जे जरूरत अइ देहक
हँ परिपूर्ण छै ओतअ
पूर्ण छै बिमारी से लड़ऽ के शक्ति भेटत पोरा सबटा पोषक
आइे देखियौ किछु साल पहिने कोरोना नामक बीमारी आयल छलए गाम घर में क आदमी के पकड़लकै
ककरो ने नहि के बराबर नहि के बराबर
आ बाहरसँ हमे सुनैत रहै छलियै जे प्रतिदिन अहाँके एक टा निकलि कऽ जा रहल अछि गाम घर मे देखियौ लोक गाछक लगनटेरमे बैसल रहैत छै आरामसँ गप छाँटि रहल अछि हमर पैघ आदमी कका सब जेना जे छै से बैस क ताश खेला रहल छथि धिया पुता सब कबड्डी खेलाइया मस्त आराम से घुम फिर रहल या गीतनाद गाब रहलियै कोरोना हाय रे बा हम तऽ कहै छी कोरोना बिमारी की हेतै हमस तऽ कोरोना चटनी बैसके खाइत रहै छै कहू जे आदमी कोरोना के चटनी खा लेते ओकरा बीमारी पकड़ि सकैया परेते डर से
ते डर सेहॅ लेकिन आब सएह भेलैए आब कनि बदलि गेलैए आब संन्तुलित भोजन जे रहए पहिलुका से आ आधुनिक जे भऽ गेलैए बड्ड
हँ तैयो तऽ जे किछु छै अपनासभ लग तैयो बाँचल छै किछु किछ घरोहर तैयो बचल छै ताहि दुआरे हम अहाँसभ खेप रहल छी
खेप रहल छी सही बात छै पहिले रहै उएह दालि चाउर रोटी तरकारी सलाद दूध घी अपन घरक सभटा अपन घरक आब ओ जह ओ पिज्जा बर्गर चाउमिन चिप्स कोल्ड्रिंक सभटा ओ सबसँ की हेतै खाली मैदा भरल चिन्नी नून बेसी
एतय तऽ लोक देखै छलियै मैदा नाम बुझबो नहि करैत रहै छलै पहिले ऐसे बीस बरस पहिले मैदा कथी थु ठीक छै रहथि पिज्जा बर्गर केकरा कहै छै कोई नहि बुझै छलै ताहि दुआरे तंन्दुरुस्त ददन दनाइत रहै छले
तन्दुरुस्ती रहै छलै पाचन क्रिया एकदम रहै छलै दुरुस्त फुर्ती मानसिक रूपसँ सभ मजबूत रहैत छलै आ आब देखियौ सभके मोटापा तऽ किनको फुर्तिे नहि छनि किनको डबटीज छइन किनको थाइरड के समस्या छनि फिर देह के बीमारी
मनुष्यके सबस सुन्दर जरूरी चीज छियै मानसिक संन्तुलन हैब
सही बात छै
सबसे प्रमुख चीज छै प्रमुख चीज छिये मानसिक ते मुक्त रहनाइ ओ चाहे कोनो प्रकारके मानसिक विकार रहै चाहे अहाँके ककरो अहाँ अनेरो ले माथ मे चिन्ता भए गेल या किछ भऽ गेल तैयो एक हिसाब से विकारे छीय हमरा हिसाब से हमरा हिसाब स भले ही हम विद्यार्थी जीवन मे छी बिखारे छी ओ विकार जीवनमे कहियो कऽ दै छै
आब की भऽ गेलैए नया तरहके खेनाइमे जे लोक पहिले की रहै जे जीबाक अछि तऽ खेबाक अछि संतुलित भोजन खाउ जिय लए खाइ छी आब की भऽ गेलै स्वाद लेलो खायो स्वाद के चक्कर में तो स्वाद के चक्कर मे जे खाय बाहरक चीज
बारह मसाला तेरह स्वादक चक्कर मे जीवन के स्वाद बिगड़ जाइ छै
रङ्ग बिरङ्गक बिमारी होयैत आइ काल्हि धियियाापुताकेँ देखबै या कोइ पैघोसभ कखनो क देखबइ अहाँ गलतीसँ मोबाइल लेने छी खा रहल छी खा रहल छी कतेक खेलियै की खेलियै स्वाद तऽ बुझलियै नहि पेट भर पेटसे औकातसँ बेसी खा गेलियै कि कमे खेलियै पता नहि बेसिए खा लेलियै फेना आइ पैच नहि रहलै मबूरी छै
आ के ऊपर से पचबे के लेल गैसक दवाइ खाय पड़े छै धियो पुता के से बुझियौ
धियो पुताक के खाय पड़ैत छै आइ कि तऽ इनो घोर कऽ पीउ तऽ टेबलेट खाउ गोली खाउ से सब
आइ द आइ त दस पन्द्रह बरस पहिले लोक पेटो खराब भऽ जाइ छलैऽ ओ निमकी वला अचार रहै छलै खुआ कऽ एकदम कनि खालियै तऽ ठीक भऽ जाइ त भऽ जाइ छलै
हँ
कोनो गैस तैस सबटा रामवान इलाज छलै गैसोकेै छलै पेटो खराब कै छलै बहुत तरह दबा छै
बहुत तरहकच ओहो ओहो जे इलाज रहे सभटा घरेलू रहे
घरेलु छलै आइ की भऽ गेल यौ तऽ समय बदललै हन सर्दी भऽ गेल ठीक छै तुलसी बात बात चीबा क खा मन खराब हो गेल जा डॉक्टर ल आब डक्टर छत्तीस तरह के जाँच लिख ले अच्छा दस दिन सुइया ह
हँ आ आब एकटा की दोसर दुर्गुण भऽ गेलै जे बाजारमे जते तरहक अहाँके फल कि तरकारी कि जे अथिवला बन्द डिब्बा बन्द खेनाइसभ भेटै छै
रह गेलै ह
सभमे प्रिजर्वेटिव छै तऽ बहुत तरहके रसायनसभ मिलल
तऽ ओहो पहिले रहै जे रहै अपन घरक शुद्ध
हँ कोइ गाय पोसने छै अपने पोसने छै तऽ गायके दूध आनबै छै ओकरे
ओकरे दूध दही ओकरे घी
बहुत मस्त खाय पिय कोनो प्रकारके बिमारी नैय हँ सहीए च चले धान
आब सब चीजमे
व्यवस्था
मन संतुलित छलै आब सब चीज मिल तकर बाद एकटा बिमारी भेल बड़का अपनासभक मने परिवेशमे एकटा घुस गेलए जे एक दिस तऽ दुनिआँमे आधा बहुत लोक छै जकरा टाइमपर खेनाइ नहि भेटै छै नहि की छै अभाव छै दोसर दिस छै जे बड़का बड़का शादी बियाह पार्टी फंक्शन भऽ रहल छै ताहिमे आधा खेलक आधा फ़ेके ले
ई सब भड़का द छै अनके जे अपमान जे भ छै
चटा चीज चारटा चीज ठेका गेलै तनि ओकरो लोग व्यवस्थित कराय कनि खान पानके आदत बदलय धरफड़ धरफड़ हड़बड़ी छै लेट भऽ गेल उठलहुँ जल्दी जल्दी कि चिबेलहुँ नहि चिबेलहुँ ठीकसँ चिबेलहुँ नहि खेलहुँ पिलहुँ भगलहुँ
समय मे भोजन भोजन नहि भए कऽ व्यवसाय भऽ गेल छै
व्यवसाय भऽ गेल छै
हम पढ़ने छलियै ने ओहि वलामे छलै हम किछु समय पहिलुका भोजनके लेल अहाँके बता रहल छी आ जे समय मे अंग्रेज सब जे आयल छले ओहि समयमे देखलकै ई सत्य घटना छिय किताब इतिहास के किताब में लिखल छै ओहिमे देखल गेल कि जे भारत के व्यक्ति जतेक अछि सभ अपना आपमे आत्मनिर्भर अछि आ दोसर स्वास्थ्यम बढ़िआं छै इंग्लैं्ड के छलह कोनो व्यक्ति छलै तऽ ओ कहलकैतऽ कारण की छै जखन पूरा छानबीन कयल गेल खोद सब कयल गेल चीज सब के देखल गेल तऽ बुझलके ई सब खााय क तऽ आटा शुद्ध आटा खाइयए गहूम के क ठीके छै जातमे हँ जातमे सुलोटमे सुलोट पर त मसाला आी स जात पीस के शुद्ध आटा खाइ या आ चक्की स सुन्दर रहैया ओ ओ कहलके न गहूँम ओम्हर जतऽ आ ओहिमे से जेच छ जखन मैदा निकलै छै ओ भारत तऽ पहुँचलके कथी के रूप मे तऽ कहहिने कहलके पिज्जा खाउ नीक लगै लोक नहि जाइ छै देखोंस से लोकके लै अच्छा ई सुन्दर चीज छैऽ दूरक ढोल सोहाबन लगा से वला गप बस उएह से शुरू भेलै उएह से ई सांस्कृतिक व्यवस्था जे छै बाहरी वालला पश्चिमी व्यवस्था सभ्यता उएहसँ शुरू भेलै सबस पहिले बना गेल अहाँ के ब्रेड जकरा अपना सब पावरोटी के छै मोट वला पैसा प
हँ बडापाव
राखि देलकै तऽ कोनो खराब नहि भेलै
खराब नहि भेले
ह बैस तकर कारण आइ देखियौ दुष्परिणाम ई भए गेल छै जे लोक अपन भोजन जे करिय खेत मे से उगा के
ओहो शुद्ध नहि छै
घी ये शुद्ध नहि छै त भोजन कतऽ सुध
तते रसायन के छिड़काव होइ छै जे सबटा पृथ्वी आ शुद्ध माटि मे गंन्दगी माटि मे सबटा मिलावट कऽ देेलके क्या
कोनो घरमे लोक खेनाइ बनबै छलए की कहै छै जारनिपर ओहिमे कोयला भेल शुद्ध खेनाइ बनैत छलय ओहिमे कोयला भेलय छाउर भेलै तरकारी सभके कटलाहवला छिलका सब पटर कऽ कथै लए दै छलै खेतमे छलै की नहि छलै खाना बनााक विशेषझ े नहि छी लिन स लग छै दऽ दियौ कतेक सुन्दर होइत रहै छलै कोनो रासायनक जरूरत नहि छलैय खादके काज करै छलै आब देखियौ
आ एखनहु छै जे लोक स्वादके पीछाँ छोड़ि कऽ जे कनिक जे स्वास्थ्यवर्धक भोजनके प्राथमिकता दय तऽ फेर हम अहाँ एकटा नीक उला रोग मुुक्त जिंन्दगी जी सकय छी
ओ नहिए लऽ लहै लगते फेर
ओहिना लए लहए लगतै सात्विक भोजन सन्तुलित भोजन लोक करतै भोनके बर्बादी रोकतै तऽ आब सेसभ कनि जे करतै तऽ अखनो भऽ सकैए ठीक एहन नहि छै जे नहि